की हाल चाल छै बहिन जी
ठीक छै अहाँके की हाल छै
ठीके छै त की होइ छै
नहि कुछो बैठल छी अहाँ की करै छियै
हमहूँ बैसल छी। अहाँक ओतए मेघ घेरने छै की?
हँ मेघ त गेलरे छै लेकिन झूठो केए होइ छै मेघ आ के ओने होइ छै के
हँ हमरा इहाँ त होइ छै मेघ
नहि
तब अहाँके आओर कथि कथि बनै छै खानामे
खाना मे त वेह आलू के चावल दाल भुजिया ई सब बनाै छै
तब अहाँके चावल दालि पसन्द छै की
हँ सब चीज पसन्दे छै
ओ आओर अहाँके कथथि कथि अच्छा लागै छै खानइमे
हमरा ते सब चीज नीके लागे छै अहाँ कहियो मटन हांडी खा ले छै
हँ खायले छियै एक बार खैलै छियै लेकिन हमरा न अच्छा लागै छै मटन हमरा नानू पसन्द छै
अच्छा अहाँके नहि पसन्द ह मटन अच्छा चिकेन पसन्द छै अहाँके
नहि चिकनो नहि पसन्द छै हमर दही चुड़ा मिठाई बुनिया जलेबी लालमोहन रसगुल्ला आ ताहिके साथ आलू परवलके गरम गरम सब्जी आ चटनी जे हो जेतै ह बेजोड़ लागै छै
ओ अहाँके दही चूड़ा नीक लागैत छै ने
हँ
तब त ठीके छै अं अहाँ के आणि आमके पेड़ छै
हँ आमके पेड़ छै
त आम खाए होखब ने खोबै
हँ खायलियै आम अहाँके आम के पेड़ छै
हँ हेले पेर जदाा त नहि छै पचास गो हत अहाँ के ओने कटे छै
हमरो इहे ज्यादा नहि छै कमहि छै
अहाँ कहियो करैलाके जूस पी ले छी
हँ करैलाके जूस पीले छी
केना लागल अहाँके
उतना अच्छा नहि लगै छै कड़बा लगैत छै
तइका करवा लाग छै ज्यादा करा लाग छै
नहि तऽ ओ सेहतके लेल अच्छा न होखे छै अहाँके करैलाके जूस पी लै छी
नहि हम त नहि पी ले छीय हमरा त सोचिये के मन करबा भऽ जाई छै की लोग कैसे करैला के जूस पी ले छै
ओ हँ अहाँके बात ठीके छै आओर अहाँके मटर पनीरके सब्जी बनाबय आबै छै
हँ आबै छै लेकिन हमरा जदा ने खाली पनीर रखके बनायत ने उहे सब्जी नीक लागैत छै मटर पनीर से ज्याद
ओ
पनीर छै ने कि पनीर के अलगे अथी छै पनीर के अहाँ सिर्फ पनीर से बनाम तऽ बड़ नीक लाग
अहाँके बात बिल्कुल सही छ पनीरके सब्जी तऽ बेजोड़ लगै छै हमरा ओतनाबनाबै नहि अबै छ आओर अहाँके कथी कथी आबै छै बनाबैमे खानाम
आ खाना मै कहल अहाँ कहियो की कहै छ ई अड़हुलके पत्ता के खायलै छी की पकौड़
ई कथी होइ छ
एगो पत्ता होइ छै जैसे कन्ना के पत्ता होइ छै ने ओैसे ही एकर तअ होइ छ आ ओहिमे बेसन से एकद ओपे मसाला ई सब अथी कर दू लगा दू ओकरा बाद मो दू ओकरा बाद ओकरा स्टीम क ओकरा बाद काट के आ बेसन मे लपेट के छान द तऽ माछ जैसन टेस्ट लाग जैस कि छोटका माछ के कचरीे बना ले छ ओहिसे आ ई यहाँ सब्जियो बन ले छी ऐसे खायब तऽ ऐसेहो नीक लाग
तऽ ई कहाँ मिलै छ
ई कतहु मिल जा गाँंव घर मे तऽ हर जगह रहे छ जहाँ पानी के स्रोत छै ने वहाँ फरे छ बड़का बड़का पत्ता होय पान के पत्ता लेखन रहत लेकिन बड़का बड़का जैस कन्ना के पत्ता देखे छीियै ओऐसन के सेम रहे छ
ओ एहि लेल ई अच्छा लागै होतै
हँ बाजारोमे मिलैत छै बेचेबो करैत छै सभ खरीदबो करैत छै
तब तऽ ई खूब महँगा बेचाइ होत
हँ मंहगा क हुं ज्यादा महँगा तऽ नहिए बेचाइत हत लेकि
तऽ अहाँके यहाँ कब अबै ने तऽ अहाँ बनाके खबै
हँ जरूर खिायब केने खायब बता द आब जहिया आयब तहिया हम बना करलै खब
ना अप त सुनव क्य ह
कि छैे तऽ लेकिन ओहाँपे की कहु
तब अहााँ के यहाँ बगीचा में कोन कोन चीज के पेड़ छै
हमरा बगीचामे अमरूध अनार सेब संन्तोला सबके पेड़ छै लेकिन फड़बे नहि करे छै कुछो खाली अमरूध फड़ै छै
ओ तब अहाँके तऽ अमरूध व्यापारी खरीदै होतै
ओ अमधुर व्यापारी कैसे खरीदतै नहि खरीदै छै कोनो निम्बू छै ने तऽ निम्बू खरीद लेत ह नींबू के छै दूगो पेड़ छै
तब तऽ अहाँके निमबू व्यापारी खरीदै होतै
हँ ज्यदा फरै छै तऽ बेचाय छै
तब अहाँके कोन निमबू के पेड़ छै जे सब्जी मे रखाई छै निमबू दाल इ सबं सलाद में उ नमबू के पेड़ छै कि बड़का नीमबू के पेड़ छै
हम जे कहली हम तऽ छोटी चूके रहले ने तऽ हमरा ते बड़का चूके पेड़ रहला हम देखले रहली गगर नीबू कहै छथिन ओते कटा गेल बहुत फरै रहलक बहुत फरैत रहलक लेकिन कटा गेल अब हमरा पास जे पेड़ छै ने एकदम छोट्टी छोट्टी निम्बू होइ छै ने रस बहुते होइ छै उहे वाला पेड़ छै आ फेर एगो निम्बुओ के पेड़ लेलक जे सलाद उलाद मे गराई छै ओहो तऽ ओहो हमर जे दादा जे छथि ने ओ सभ पेड़बा के काट दै छथिन की कहू हम
ई तऽ गलत बात छै काहेकि पेड़ लगावल पर्यावरण के लेल आ अपनो लेल ठीक छै
हँ तऽ से तऽ छै तऽ ओ काटै छथिन नहि ऊपर से काटै छथिन तऽ ऊपर से कटात तऽ ओ कटाइत कटाइत तऽ ओ अथी होइये जायत ने फड़े छै लम्बा भऽ जाय छै
अहाँके बात तऽ ठीके कहै छै अहाँके पेड़ पौधा लगाबे के कोशिश करीतिये काहेकि पेड़ पौधा पर्यावरण के शुद्ध रखै छै
अहां पेड़ लगाबै छियै
दो सए पेड़ लगैने छीयै पूरा अपना खेत मे आ अहाँके एगो बात पता छै
की
पेड़ लगौलाके ने सरकार पैसा दै छै ओकर देखभाल करैके लेल ई योजना एगो चलै छै सरकारके द्वारा
अच्छा ई बात छाई
हँ इहे बात छै
हँं तऽ पेड़ लगावल तऽ बहुत अच्छा बात छै ने
हँ इहे ने कहै छी
तऽ कोन कोन च हम तऽ कले ने हमरा पास साफ छेटा पेड़ छै लेकिन फड़बे नहि करैत छै सभ जगह सभ चीज थोड़ी फरैत छै
ओ तब अहाँके आमके बगीचा छै
हम कहली ने हमरा पचास गो पेड़ छै आम के
ओ तब तऽ अहाँके खूब आम खाइ होखबै
हँ खाइ छियै लेकिन हमरा ओतेक नीक नहि लागैत छै आम मालदह अ फिर से की कहै छै किशमभोग ई हमरा बड़ नीक लागै छै तऽ इह खाइ छी अब ते दलमा बचल छै सिपिया बचल छै इहे सब बचल छै ते खाय छी दालमो दलमा तऽ हमरा पहिले तै कनिको नीक नहि लागत रेहैत लेकिन जब से कहे छी ने कि आम्मवा खतम भऽ जाय छै ने तऽ कोनो आम नीके लागे छै तऽ हमरा तऽ आब ओहो नीके लागै छै जे कहली
हँ अहाँके बात ठीके छै ठीक बातऽ अहाँसँ फेर बात हो
ठीक छ